नमस्कार।
काल्हि राति हम बहुत देर तक अपन भविष्यके बारेमे सोचैत रहलहुं, आ हमरा लगैत अछि जे आब केवल नौकरीक भरोसे बेैसल रहना पर्याप्त नहि अछि, किछु अपन व्यवसाय शुरू करबाक दिशामे सेहो सोचबाक चाही।
हां, बिलकुल सही सोचि रहल छी, कियाकि आजुक समयमे बहुत लोक अपन छोट छोट विचारसं व्यवसाय शुरू कयके बहुत पैघ सफलता प्राप्त करि रहल अछि।
बिलकुल, बिलकुल, सच कहु तं हमर मनमे बहुत दिन से इ विचार चलि रहल अछि जे कोनो एहन काज शुरू कयल जाय जे समाज के लाभ हो और आर्थिक रूप से सेहो विकास भए सकै।
हां, इ बहुत रचनात्मक सोच अछि कियाकि सफल व्यवसाय ओहि लोकक होइत अछि जे केवल पैसा नहि बल्कि लोकसबहक समस्याके समाधान करबाक प्रयास करैत
मुदा हमरा ई चिन् ता सेहो रहैत अछि जे व्यवसाय शुरू करबा मे जोखिम बहुत होइत अछि आ जे योजना सफल नहि भेल त आर्थिक नुकसान बढ़ि सकैत अछि।
हां बिलकुल, जोखिम त रहैत अछि मुदा बिना जोखिम लेल कोनो पैघ उपलब्धि प्राप्त करनाइ सेहो कठिन होइत अछि, तें तैयारी मजबूत होयबाक चाही।
कल ही हम इंटरनेट पर बहुत रास सफल उद्यमीक कहानी पढ़ लियौ जाहिमे अधिकांश लोक बहुत सामान्य परिस्थिति से शुरुआत कयने छलाह।
हां, आ ओहि कहानीसभक सबसं महत्वपूर्ण बात इ छल जे ओ लोक कठिन समयमे हार मानि के बैसल नहि बल्कि लगातार प्रयास करैत रहलै।
हमरा लगैत अछि जे व्यवसाय शुरू करबा से पहिने बाजारक आवश्यकता, ग्राहकक सोचके गहराइसं बुझनाइ जरूरी अछि।
हां बिलकुल, जं ग्राहकक जरूरत बुझल नहि जाय त व्यवसायक सफल होबाक सम्भावना बहुत कम भय जाइत अछि।
सच कहु तं हमरा डिजिटल क्षेत्र मे व्यवसाय शुरू करबाक बेस विचार बेसी आकर्षित करत कियाकि भविष्य मे एहि क्षेत्रक सम्भावना बहुत पैघ देखाइत अछि।
इ बहुत नीक विचार अछि, विशेष रूपसं आजुक समयमे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ डिजिटल सेवासब तेजीसं बढ़ि रहल अछि।
आ मुदा एकता सफल व्यवसाय लेल केवल विचार पर्याप्त नहि बल्कि अनुशासन, निरन्तरता आ धैर्य सेहो जरूरत होइत अछि।
हां, बिलकुल, कियाकि अधिकांश व्यवसाय प्रारम्भिक समय मे बहुत चुनौतीक सामना करैत अछि। हुं।
काल्हिये हम सोचैत छलहुं जे प्रतिदिन किछु घं टा व्यावसायिक योजना पर काज कयल जायत। ते, धीरे-धीरे एक मजबुत आधार तैयार भए सकैत अछि।
हां, पैघ सफलता अक्सर छोट छोट नियमित प्रयासक परिणाम होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे व्यवसाय शुरू करनीए, व्यक्तिके सिखबाक प्रक्रिया कखनहु बन्द नहि करबाक चाही।
हां, सही कयलियै, किएकि बाजार तकनीक आ ग्राहकक व्यवहार लगातार बदलल बदलैत रहैत अछि।
सच कहु त हमरा भितर एक सपना अछि जे भविष्यमे एहन कम्पनी बनाउ जे बहुत लोकके रोजगार सेहो प्रदान कय सकै।
इ सपना बहुत सुन्दर अछि, कियाकि सफल व्यवसाय केवल मालिके नहि बल्कि समाजक बहुत लोकक जीवन बदलैत अछि।
काल्हिये हम एक विचार पढ़लहुं जे अहाँ अपन सपना पर काज नहि करब त दोसर केओ अहाँके अपन सपना पुरा करबाक लेल नियुक्त कय लेत।
ई विचार वास्तवमे बहुत प्रेरणादायक अछि आ कार्य करबाक प्रेरणा दैत अछि।
हमरा विश्वास जे सही योजनामे निरन्तर मेहनत आरक्शन कोनो सेहो व्यक्ति अपन व्यवसायक सपना पूरा कर सकैत अछि।
हँ बिलकुल आज सिखबाक इच्छा जीवित रहत तब सफलता सेहो सफल असफलता सेहो सफलता दिस एक महत्वपूर्ण कदम बनि जायत
स क सफल व्यवसाय याता केल पैसा कामयाब कमााबा के यात्रा नहि बल्कि समस्या समाधान नवाचार आत्मविश्वास झ समाजमे सकारात्मक परिवर्तन आनबाक एक प्रेरणादायक यात्रा होइ जा छै।
हां बिलकुल सही कहलियै।
जखैन कोनो व्यक्ति व्यवसाय शुरू करबाक निर्णय लैत अछि तखन ओकरा केवल अवसर नहि, बल्कि अनेक चुनौती सभक सामना करबाक लेल, सेहो तैयार रहबाक चाही।
सच कह तो बहुत लोक केवल चुनौती देखी डरी जाइत अछि आ शुरुआत करबाक सहस नहि जुटा पाबैत।
आ मुदा हमरा लगैत अछि जे अशली अन्तर ओहि लोक सभमे होइत अछि। जे डर होइल बादो पहिल कदम उठ ल।
हँ बिलकुल कियाकि सफलता सदिखन शी लोकसभक पक्षमे रहैत अछि।
कलियम एक सफल उद्योमिक इंटरव्यू देख लियौ ओ कहै छलाह जे हुनकर पहिल व्यवसाय पूर्ण रूपसँ असफल भए गेल छलनि।
हँ मुद्दा सम्भव तऽ ओ रह मानिक बेसी नहिी होइत।
बिलकुल बिलकुल ओ अपन गलती सब से सीख लेल आ दोसर प्रयासमे बहुत सफलता प्राप्त क लेली।
ई बतबैत अछि जे असफलता अन्त नहि बल्कि सिखबाक एक महत्वपूर्ण अवसर होइत अछि।
सच कहू तऽ व्यवसाय मे धैर्य्यक महत्व बहुत बेसी होइते छै किियकि परिणाम तुरन्त नहि भेटत छै।
हँ बहुत र सफल कम्पनीसभ के ओ मजबूत बनबामे वर्षो लागैत अछि।
ह हमरा लगैत छै व्यवसाय शुरू करल व्यक्तिके अपन समयक सही उपयोग करबाका कला आवश्यक आबै चाही
हँ बिलकुल सही कले समय प्रबन्धन बिना कोनो लक्ष्य समय पर प्राप्त करनाइ कठिन भेलए जाइत अछि।
शुरुआत करना बेसी सुरक्षित आ व्यावहारिक तरीका हो
हँ सही कयलै छोट शुरुआत व्यक्तिके अनुभव दैत अछि आ जोखिम रहू जोखिम सेहो कम करैत अछि
सच कहू तऽ ग्राहक विश्वास जितना व्यवसायक सबस पैघ पूंजी होइ त
हँ बिलकुल ज ग्राहक सन्तुष्ट रहत तब व्यवसाय अपन बढ़ैत रहत
हमरा लगै तऽ छै जे ईमानदारी आ गुणवत्ता परर विशेष ध्यान देबाक चाही।
हँ क्याकि कल अल्पकालीन लाभ लेल गुणवत्तास से समझौता करनाइ भविष्यमे नुकसान पहुँचा सकैत अछि।
कली हम एक विचार पढ़ लियौ व्यवसायमे लाभ ग्राहक संन्तुष्टिके परिणाम होइत अछि।
ई विचार वास्तवमे बहुत गहरी बात कहैत अछि।
सच कहू तो हम चाहैत छी जे भविष्यमे एहन व्यवस्था स्थापित करी जे नवचार आ गुणवत्त लै जानल जाइ
ई बहुत उत्कृष्ट लक्ष्यी आज अहाँ निरन्तर सिखैत आ मेहनत करे रबक तो अवश्य सफल हो।
हमरा विश्वास जे सही सोच अनुशासन आ लगातार प्रयास छै कोन न सपना वास्तविकतामे बदल जा सक
हँ सी कहहि ले व्यवसाय क यात्रा केवल लाभ कमावक प्रक्रिया नहि बल्ि धैर्य नेतृत्व नवाचार समस्या समाधान- आ निरन्तर आत्मविक विकासके एहन विद्यालय अछि। जी।
बिलकुल जतेक हम व्यवसायके बारेमे पढ़ैत छी ओतेक हमरा बुझाइत अछि जे सफल व्यवसाय केवल उत्पाद बीितबाक नाम नहि बल्कि लोकसभक विश्वास जीतबाक नाम होइत अछि।
हँ बिलकुल किएकि ग्राहक एक बेर सामान खरीदे सकैत अछि मुदा विश्वास बनबाक बाद ओ बार बार वापस आबैत अछि।
सच कहू त आजुक प्रतिस्पर्धा समय मे केवल सस्त ता सामानमे सफलता प्राप्त करनाइ कठिन भाय गेलल छैय।
हँ आब ग्राहक गुणवत्ता सेवा आ भरोसा सब चीज पर ध्यान दए त छै।
वाय पुस्तक पढ़ि रहल छलू जाहिमे लिखल छल जे ग्राहक समस्या बुझनाइ सफल व्यवसायक पहिल कदम होइत अछि।
हां ई बात बिलकुल सही अछि क्याकि जस समस्या बुझल नहि
हमरा लगे छ जे व्यवसाय शुरू करनिहार व्यक्ति के लगातार बाजारक बदलाव पर नजर रखबाक चाही।
हँ बिल्कुल कियकि दुनिआँ बहुत तेजसँ बदलि रहल अछि आ जे समयक सङ्ग नहि बदलैत ओ पीछे छुटि जाइत अछि।
सच कहू तऽ तकनीक व्यवसाय लेल एक पेघ अवसर बनि गेल ये।
हँ इन्टरनेट आ डिजिटल प्लेटफॉर्मक कारण आब छोट व्यवसाय सेहो लाखो ग्राहक तक पहुँचि सकैत अछि।
कहलियै हम सोचै छलहु जे भविष्यमे कृत्रिम बुद्धिमता डिजिटल सेवा क्षेत्रमे बहुत पघ अवसर उपर होय।
हँ ई बात बहुत सही अछि आ जे लोक समय रहैत सीख लेल हुनका भविष्य बहुत लाभ भेटत।
हमरा लागैत अछि व्यवसायके सदिखन विद्यार्थी बनल रहबाक चाही।
हँ बिलकुल क्यकि सिखनाइ बन्द भेल मतलब विकास बन्द भेल।
सच कहू तऽ बहुत लोक सफलता चाहे छथि मुदा सफलता लेल आवश्यक अनुशासन अध नहि चाहे छथि।
हँ जबकि सफलता आ अनुशासनक समबन्ध बहुत गहरा होइत अछि।
कलियमे एक प्रसिद्ध उऔद्यमिक बात सुनलिय हर दिन थोड़ा सुधार भविष्यमे फेर बदलाव लाबैत अछि।
ई विचार वास्तव आ जीवनक दुूनू पर लागू होइत छैय।
हमरा लगैत छै जे टीम बराबर सेहो व्यवसायक महत्वपूर्ण हिस् ता होइत अछि।
हँ बिलकुल क्यकि एक व्यक्ति सब काज
हाय गति आ गुणवत्ता दुनू बढ़ा सकैत छी।
हाँ आ अच्छा नेता ओ होइत अछि। जे जे अपन टीम केओ प्रेरित करि सकै।
हमरा विश्वास अछि जे नेतृत्व धैर्य आ सिखबाक इच्छा व्यवसायक दीर्घ कालीन सफलता सुनिश्चित करैत अछि।
हँ बिलकुल आजे उद्देश्य केवल लाभ नहि बल्कि मूल्य निर्माण होयत तऽ सफलता आरो स्थायी बनत।
सही कहलिय सफल व्यवसायक असल अर्थ केवल पैसा कमावै नहि बल्कि नव अवसर उत्पन्न करना लोक सभ जीवन आसान बनावै रोजगार सृजित करना आ समाजमे सकारात्मक परिवर्तन आनबाक जिम्मेदारी निभावे होत ऐछ।
हँ बिलकुल सही कहलये जखन कोनो व्यवसाय धीरे धीरे बढ़य लगैत अछि तखन ओकरासँ जुड़ल जिम्मेदारी सेहो बहुत तेजीसँ बढ़य लगैत अछि।
बिलकुल कियाकि प्रारम्भमे जतेक ध्यान केवल व्यवसाय शुरू करबा पर होइत अछि बादमे ओकरा सही दिशामे चलाबनाइ आओर बेसी महत्वपूर्ण भए जाइत।
सच कहू तऽ बहुत लोक व्यवसाय शुरू दे कऽ लैत अछि मुदा ओकरा लम्बे समय तक सफलतापूर्वक चलवेनाइ सम्भव कठिन काज होइत अछि।
हँ कियकि शुरुआतक उत्साह अलग बात अछि मुदा लगातार गुणवत्ता बनाय रखनाइ अलग चुनौती होइत अछि।
हँ कालहि हम एक सफल उद्योगपति इंटरव्यू सुनली ओ कहैत छला जे व्यवसायक असली परीक्षा सफलता प्राप्त करलाइ बाद शुरू होइत अछि।
कियाकि सफलता प्राप्त करनाइ महत्वपूर्ण अछि मुदा सफलता